हा
हा की हाल यै नानी
ठीक छै। ठीक छैय आहाँ कहु पोसौ
हा और कहू नानी
हम तऽ ठीक छी बौआ तु ठीक छै।
हा नाना जी ठीक छैथ
हा ठीक छैय
और मामा सभ
ठीक छै। की करबै हम
तऽ मामा केँ जे बियाह लड़की देखैत रही सँ की भेलौ
ह तऽ कही अपने पसंन्द कऽ के कऽ ले थुन
आ दसटा जे लड़की छोटैत छथिन आ बिआाह भेनाइ मुश्किल भऽ जेतै
झ
बुझलही
समझबही
हम तऽ समझैबते छैय अही सब कनि कोशिश करबै न भ जतै
ह मैनले सब लड़की के छट टले जाइ छथिन तऽ केना हेतै कह
त सब अत ने कि छै त ओकर मोन बहुते ओना नय समझैत रहै छै कोनो बात कहबै जे तऽ नय बात मने छै आइ कइल जमाना छै धआ पुता से कोनो चीज मुह लगा
हँ तऽ तहन अपने पचेते त आ नय करैत छैथ तऽ
करै जगो जमाना खराब
ह बिआह भेनाइ मुश्किल भऽ जतै ने एखन आ नहि तो एखन लड़की भेटैत नय छै जल्दी
कहय छियै द क कल पाइ की करब नय कत नीक
ह पाइ लऽ कऽ की करतै पाइ तऽ अपने कमाइ छैथ
तऽ नय मानैत छथुन तऽ अपने पचेतै तऽ बिया भेनाइ मुश्किल भऽ जेतै ने तहन पता चलतनि हुनका अखन नय बुझएमे अबैत छैन
आ तू बूढ़ छै आ दूगो पुतहु छौ तऽ दुनू बाहरे रहै छौ आ अपने बनबै छै आ अपने खाइ छै आ बियाह खो लेतहुँ तऽ एकरे लगमे रहिहेँ तऽ तू गाँवसँ तऽ जेबह ने
हँ कऽ लैत छथिन तऽ कते नीक रहितै आ बुढ़े बुढ़े तू बानूब आखू अबही
इ
ह अच्छा जाय दही अपने समझथिन ओर कहै कथी बनेले हे खेनाइ बनेलै हेँ कि नय बनेलै हेँ दिनेवला खेलै हे असगर छै
हँ तऽ हमस छी जवान जुहान तऽ बनयले ने पार लगैया हमेशा
आ तू तऽ आ बूढ़ भेले
आ नै मुन कैरते नै रहै ये अच्छा
अच्छा कोनो बात नै खेले न
खेलौ
खेलेए
खा लेलौ पैन पीलो एक गिलास दूध पी लेलौ
हँ
आ लै छीयै हम खलै आ असगरो
तऽ कथी खेलीहे खाना मे चूड़ा आम की ओएहे दिन वाल
दिन बला
तऽ आम ताम भेलौ कि नै
नै छै एते महगक किखरीद ती दहै जाय छै
पुछो
ह
गाम मे तऽ सुनै छियो कि सौ मे दू किलो आम दै छौ
इहो बात
उ
हुॅं हुॅं
आ उहह छै ने दाल उहो जाय छै न त
तऽ ठीके करै छै कि
ओ से
हाथ सभके करै छौ कि नै दुनू बड़की आ मैझली
एऽ
पुतौ सब फोन करै छौ कि नै बड़किया मैझली
क मोगी सब खुशी लागत सौस
आ छोटकी मौसी फोन करैत छौ की नै ऐग लगौनी
ओ
अ बता ओ ओकरा हम एक दिना कहलियै कि तू मेए से बतियाई छे हमरा से नै बतियै छै
तऽ हमरा कहैया कि छोरी तू करबे फोन की तोरा हम करबौ बूझी तऽ एना बात केलकौ तोहर बेटी हमरा सने
ज्ञान नय छै हम कहलिय मैायं सब बतिया छी हमरा सब नय बतिया छै हमरा नय फोन करे छै जकरा कहहिआके छोरी तू करबै कि हम करबौ फोन
ह
कहली कहलि एना जे बजबे ने तऽ एबे तऽ हम तोराँ बातो नय कर
हमरा बहिन सब मतलबी तोरा सँ नइ मतलबी
अच्छा
अपन समझा लिहा बेटी के नानी
अच्छा आ गे मौसी मौसी नानी मौसी कहा गेल कहलियौ गए कि तो बगलमे जे तोरा घरके बगलमे जे छलबए ओ मौसी ओकर बिआाह ठीक भेलैखिन नय चन्दनिया मौसी
लक्ष्मी सरूप छै बड सुन्दर छै
साह देखी कनि
नइ होब दैय छै जकरा घरमे जेतै ओकर घर सुताइर देते छैउरी
ओकर मौसीे के जोड़ी छै मौसी के बुझि बेटा बेटी भऽ गेलेयि ओकर अखन तक बियाह नै आ उमर कते भऽ गेलै आ बता मामाके नय बुझाइत छै बियाह करा देैते से सएह देखही कनी की करबी ही कित्ता के कित्ता खरीदने जाइ छै जमीन जाल आ बेटी के रखने छै कुमैर बेटी के मथापर
से किनतै तखन ना कि होइ छै
हँ गय तऽ करऽ पर उतरतै तऽ किइया नै हेतै करऽ पर उतरतै तब ना
करऽ पर उतरतै तऽ हेते किइया नै हँ
खुब बदमास छै बहिन बड़ बदमास छै
हुँ आर सब कह बड़ राति भऽ गेल तू तऽ हमरा भेल तऽ सुइत रहल हेबही
ओ तैं हमहुँ तऽ कहलियै एते रात क नानी फोन केलके नानी जागले यऽ की बात छै हम कहलियै की ओनाहिते पढ़ै छेलियै नऽ तऽ कहहिले देखे छिये नानी केँ फोन लगा कऽ
सब
ते जागल छै कि सु तल छै कहै छै कि हम दस बजे तक जगले रहै छियै एगारह बजे तक तब तोरा ट्राइ करऽ लै छेलियै फोन केने
हुँ आउर कह
अभि ले या नऽ गाँव नै एबे
एबो एबो की कहै छिये एखन छियै एम्हरे सब मे लागल पढ़ाई लिखाई मे
हेलो नय एबो
बे ए बेटी जाइ छौउ तऽ दू दिनमे आबि जाइत छौ हम कहै छैय लऽ जाय लए तऽ हमरा कहैया कि तू एतऽ रहि केँ भानस भात कर एतऽ चितकुरा लऽ जेबौ तऽ भानस भात केँ करती तैँ लऽ कऽ अपने चैल जाइत छौ हमरा नय लऽ जाइ छै बुझलही